चारिगो अनलखिन दुए पल देलखिन
ठीक खि
हेलो ठीक छी
हँ ठीक छी अहाँ ठीक छियै ने
हँ ठीक छी अहाँ तऽ फोने नहि रिसीव करै छियैक
हमर दू तीन दिनसँ तऽ मोबाइले डिस्चार्ज छैक हम की बोलु
हम तऽ कहलिय की बात छैक हम अहाँके फोन हमेशा रिसीव कऽ लै छलहुँ हँ हमर केओ रिसीवे नहि करैत छथिन नहि रिसीव करथिन तऽ केना हमर टास्क पूरा हेतै से बतबियौ ने हँ
बोलू ने हँ कितना टास्क कम्प्लीट भेल यए
तब अखन कहाँ भेलै काहिले से तऽ हमसभकेँ फोन करै छियनि केओ फोने नहि उठबै छथिन तऽ एके आदमीकेँ दू दू बेरकेँ दू दू बेरकेँ कऽ दैत छियनि
हमे सभकेँ कॉल रिसीव करैत छीयैक बस दू तीन दिनसँ हमर मोबाइल डिस्चार्ज छैक नहि बढ़िआँसँ इधर रहय छैक
अच्छा
ने ते कतेक टास्क हम कम्पलीट करिते टास्क कम्पलीट हम करलिय कतेक क नहि आबय हइ टास्क लिंक भी भेजलियै
अच्छा तऽ हमरा करब ने हमरा कम्प्लीट करा ने दिअ
हँ तऽ अहीँ ने फोन करबै हमरा भऽ हाँ पहिल आ केनाम पीट भेल
हँ तऽ हमहीँ करब फोन हमहूँ तऽ सहय कहय हमरा एखन बड्ड मतलब बुझियौ ने आठ नओ गो भेल हँ ज्यादा कहाँ भेल हँ पहिले टास्कमे हम लटकल छि न ह हँ हमरा परसुए तऽ मिलल ह परसू रातिसँ तऽ काल्हिसँ तऽ हमसभकेँ फोने हँ तऽ हमरा टास्के नहि मिलल छलैह हमरा परसू तऽ मिलबे कैल रातिमे परसू राति से हम सबकेँ फोन कऽ चुकल छी आओर सब कहियो हँ कहियो हँ कहियौ ने सुनय छी क आाम
ओही बोललहुँ अहुँ पर तऽ जेना हम लिंक भेजने छौ टास्क जे नहि आबय रहय वह
हँ लिंक भेजने छियै हमरा हँ हँ भेजने छी चलियै अहाँ लिंक हमरा
देखकर देख देख न न ास ने अभी जकरा जकरा लिंक भेजब ओकर नम्बर लिखा देब अहाँ खाल कलममे लिखकेँ राखि देबय ओकरा ढूँढिकेँ न्यू न्यू लए कऽ जा देबू तके बाद जब ने र ठीक छैक बात करना छैक टास्क पूरा करना छैक कम्प्लीट वाल बहुत कम है
हँ हँ ई बात ठीके कहलियै अहाँ
एक दिनमे कम्पीट क त न के पता नहि
अरे बा
पर सकत ना हँ
अच्छा देखिए
ना कन लन लागल
हँ
हँ तऽ जे नया नया होथि ओहिमे तऽ किछुके ओहिसन देखबै नम्बर तऽ हम लिखा देब अहाँके
एक्के गो बेचारी ओ मोना कुमारी छथिन ओ तुरन्त फोन रिसीव क लै छथिन एगो आर ती ओ दूगो ओ दूगो तुरन्त फोन रिसीव कऽ लै छथिन त उहै दुनू आदमी केँ दू दू बेरकेँ केलियनि हे काल्हिसँ एक बेर काल्हि केलियन एक बेर आइ केलियन बस भ गेलै हिके बाद कहाँ एगो अहाँकेँ काल्हिस केलि त आइ बात भेल हँ अच् आहिंकेँ बहिन छथिन ओ ह त उहो बात केलखिन ह
हँ
बस एहिकें बादमे कहाँ ककरोसँ बात होइत छैक
आरो देखियौ ग्रुप म जुरल छियैक अहाँ हमर कॉल नहि रिसीव करबय हम अहाँ कॉल रिसीव नहि करबय त केना हेतय की
तहन केना हेतय सैहे ने बतबियौ हँ एक दोसर केँ फोन नहि रिसीव करबय नहि मदद करबय त ककरोे हेतै टाक्स कम्प्लीट केना हेतय फेर एगो
आ कि कहै छै दोबारा सब दोबारा जे सबकें टाक्स मिललै ए त सहियो सही लिख छै ऑडियो सुनय वला छै मिथिला
हँ हँ
आ सहियो सहियो लिख देथिन गलत भ जाइत छैक केते हमर बहन केँ बीस गो बनैल बीसू गलत भ गेलै फेर पर
हँ ह नहि होइत रहै
आवाज रुक रुक आबैय हल हेलो हेलो
च नहि एलैए
अँ
हँ टाक्स नहि कम्प्लीट हेतै त केना हँ इबला सब कहै छथिन जे बहुत हार्ड छै मैथिली लिखनाइ बहुत हार्ड छ से भऽ जाइ छै और सब कहियौ खाना पीना भऽ गेल खेल‌उं खाना नहि खेल‌उं हैं
बोले हम लिख सही ओ
अच्छा तऽ दोसर टास्क तऽ और हार्ड छै ने
हेलो दोसर टास्क तऽ और ह हँ दोसर टास्क तऽ और हार्ड छै ने
हँ दोसर टास्क तऽ ओ नेटवर्क इसु नै रहतै तब तऽ हमरा आरके लेल इजिए छै जेकरा मिथिला नहि आबै छै ओकरा आरके लेल तऽ हार्ड छै बहुत
हँ ई बात तऽ छै बहुत पहाड़ छै
लेकिन एगो चीज छै से ई वला टास्क छै ने
हँ हँ हँ
हँ मैथिली मे बजै छी जे बात ओहै बात मैथिली मे टाइप पिंग क के सबमीट करै के छै अगर नेटवर्क इशु के कारण गलत नै हेतै न तऽ टाइपिंग सही कऽ दऽ देबै तब त हमरा इ काम बहु त इजी भ जैत तुरंत भ जैत ह
हँ हँ फोन करऽ वला से बढ़िआं भेलै ओ काम बुझलियै दोसरकेँ जे फोन करू एक सौ बेर केँ केओ उठेलक केओ नहि उठेलक आ ओहिमे भेलय जे अपना दिमागसँ अहाँ काज करियौ से भऽ जाइत छैक
ंग वला ठीक छै बस नेटवर्क इशु कारण सही केँ चीज केंँ गलत नहि करय
हँ हँ टाइप
आ कॉल करैमे तऽ बहुत जादा टाइम लैग जाइ छिके बहुत जादा टाइम
बहुत टाइम लागि जाइत छैक हँ केओ रिसीव कयलक केओ नहि कयलक हँ भय जेतय तुरन्त कम्प्लीट
आओर सभ कहियौ
आर सब बतबू खाना पीना बना लेलियै हन नाश्ता भी क लेलियै हँ हँ अभी खाइत छी अलहुआ आ देदी पकल खानो ने तब हिज गेलेल खान
अच्छा
अाँ बताउ अपन खाना खा लेलियै
हँ हमहुँ सवेरे भऽ गेले आ काम जल्दी सुबह आइ उठ लियए पाँच बजे हम खेलियै चना केँ छोला चावल और की कहे छैक दही आ भिंडी केँ भुजिया इहे सब बनलिय आइ बउआ केँ खाना खुआ कऽ बौआ केँ ट्यूशन भेजलियै य ओर बैसल छी आ बौआकेँ फेर एगारह बजे लाबयकेँ टाइम भऽ जेतय तऽ फेर ओकरा लऽ कऽब
कोन क्लासमे पढ़ैय
अखन तऽ जूनियरेमे गेल ए अखन सब छोटे की कहैत छी एखन सब बहुत छोट सब अय
ओ रूपज मस इ ह
हँ सब धीेए पुता लोकअ परेशान अय
हे न अपने कखना नओ महीना पत उतने सुनोनो है
अच्छा त तऽ बड़ा छोट ह एके गो बौआ हय
हँ एकय गो बौआ अय एखन
अच्छा तह तऽ बड़ा छोट बौआ यह
हँ
लेकिन की करतै बड़ा
हमर शादी दू हजार तेइस मे मिले रह ननू दू हजार पच्चीस सितम्बरमे एलय रहय एगारह तारीख त
अच्छा अहाँके तेइसमे शादी भेलए हू
त फर त द दू हय बकी स
ह आओर कहियो आओर
आओर सब बता
आओर सभ ठीके छै भरि दिन इएह धियापुताके आगाँ पीछाँ आगाँ पीछाँ रही
आओर सभके हाल
कथी कहलियै कथि कहलियै
बजलियै घरमे ह समाचार ठीक यऽ ने बल घरमे आओर सब
हँ गाँव घरमे तऽ ठीके यए एखन तऽ खूब हँ हँ सभके हाल समाचार ठीक यए गाँव घरमे तऽ एखन बुझिते छियै तऽ एतेक बारिश होइत छै जे की बताउ एखन गाँवमे हमेशा बढ़ हँ
अखन आँधी तूफान गाँव मे बहुत अइ
ह आबे जइ
कथी कहलियै
दू दिन तीन दिन कम नहि आओरपैआा ब
अच्छा ओ टास्क कम्प्लीट भऽ जैतय तऽ
चलू फ्री कखन कखन छी अहाँ फ्री कखन कखन रहै छी से बताउ तऽ फेर हम करब टास्क हमर कम्प्लीट भऽ गेल दस मिनट पूरा भऽ गेल की
हँ
कहलै फ्री कखन कखन रहैय छी तब फ्री कखन कखन रहै छी तऽ फेर हम अहाँके करब एखन दस मिनट भऽ गेल
वैसो हम फिरी जखनी रहै छी तखनि सभके नया नया टैक्सवलाके हाई हेलो भेजिए दै छियै
हँ तऽ हमहूँ करब फ्री रहब तऽ की रातिमे फेर करब एक बेेर रिसीव करबै ने
बस ज्यादा लेट नहि कऽ देबै
ठीक छै अहाँ लेट नहि करब ठीक छै
देखियौ शामोमे कऽ सकय छियैक साढ़े चार बजे पाँच बजे भ कऽ सकैत छियैक
शाममे कय बजे मे करब
साढ़े चार बजे या पाँच बजे क सकय छियैक
अच्छा
या चारि बजे दिन द भ सकैत छी बात दस मिनट नहि फोन करता क